हलो
हा जय झूलेलाल, मम्मी
जय झूलेलाल नीतू।
हा हा ठीकु आहीं?
हा हा बिल्कुलु ठीकु आहियां।
नाश्तो पाणी निपटी वयव तव्हांजो?
हा हा नास्तो खाई वरतो।
इनौड़ीबल अच्छा मुंहिंजो त पाण मां अॼु खाइण ई वेहां थी कोई न कोई कमु अची तो वञे कॾहिं कोई ड्राइवर तो घंटी वॼाए कि चाबी ॾे गाॾीअ जी त कॾहिं कोई थो हाणे मयंक बि आयो आहे स्कूल मां पढ़ी करे
छो अॼु जल्दी अची वियो?
पेपर था हलंसि न मम्मी।
अच्छा
हा, पेपर हलनिसि था त टाइम साढी ॾहें छुटी टी थी वेंदी अथसि। हा ॿियो ॿुधाए?
ॿियो तव्हां कॾहिं ती अचो? तुंहिंजो पापा बि अचे थो चए थो भई बिंद्रावन हलंदासीं।
अच्छा, पापा प्रोग्राम ता ठाहिनि वृंदावन जो?
हा तव्हां ॿई ॼणी अचो, दीपा बी अचे तूं बि अचु त सभई गॾिजी हलूं।
त पापा कॾहिं था अचनि पिया?
सुभाणे परीहं ईंदा।
हा सुभाणे परीहं वरी रिजर्वेशन कीअं मिलंदी मम्मी?
त ठीकु आहे न चवंदीसांस त चारि पंज ॾींहं रखे पोइ अचो, हे त कार खणी ईंदा, पंहिंजी गाॾी खणी ईंदा।
हा त चईनि आहे त हफ़्तो रुकी करे अचे त असांजी रि रिजर्वेशन थिए त पोइ कार में ईंदा त तॾहिं निकिरनि कार खणी।
हा ठीक आ
हा हा
हा वृंदावन बि हलंदासीं पोइ हेॾे आगरे बि हलंदासीं। आगरो बि घुमंदा ईंदासीं।
अच्छा हा हा सुठो आ न पाण हिक खां ॿ शहर थी वेंदा। वृन्ंदावन में त ख़ैर मथो ई टेकणो आ बांके बिहारी ते
हा आगरे गुरु की ताल आ।
हा हा गुरुद्वारो आ
हा, उते आगरे बि घुमंदासीं ॿ ॾींहुं खनि।
हा हा उहो बि आहे। अॼु त चाचा बि त वञनि था पिया आगरे।
हा, उहो बैंगलोर वेंदो।
हा हा
अॼु राति जो गाॾी अथस।
आगरे खां गाॾी अथस न त उहोई अ अॼु ॻाल्हाइण थियो त ॿुधाए पई चए पई कि न बस हाणे गाॾी वञे थी पई निकिरे थी कार में ई वञनि था। आगरे बि
हा आगरे कार में वेंदा।
हा त बुआ वट रहंदा रात जो चवेन था ट्रेन आहे। त रात जो पोई निकिरी वेंदा पोई।
हा रात जो वरी निकरी वेंदा पोई मोहित
हा हा उहो ई चयोमांसि त एॾो जल्दी छो था निकरन पोइ टाइमु सां देरि सां निकरनि आ कार आ त चयईं न न बुआ चएसि थी न पहिरियों ई अचो न
हा होॾो वरी करन जी साली बि ईंदसि न जयपुर मां
अच्छा
त साढी ॿारहे स्टेशन ते वठणु वेंदसि।
अच्छा अच्छा त साढी ॿारहे मंझंनि जो मंझनि जो पहुचंदी उहा
हा मंझंनि जो पहुचंदी
अच्छा तंहिंजे करे इहो प्रोग्राम ठाहियो अथन।
हा हे वरी तॾहिं जल्दी था निकिरनि।
हा हा वरी उहा बि अकेली ईंदी हूंदी न मेन
हा अकेली ती अचेस करन जी साली
हा हा
उहोई चंवा पई ट्रेन में त ॾाढा घंटा लॻी वेंदसि बैंगलोर आहे बि त परे हा
ॿ ॾींहुं लॻंदन ट्रेन में
हा उहो ई त चवांस पई ट्रेन में न कराए फ्लाइट में करायो आ त चवनि था न ट्रेन में त सामान इलाही आ न जेतिरो खपे खण फ्लाइट में त वरी तोरे करे त खड़णो पए न
हा सामान ॾाढो थीयो ध।
हा तंहिंजे करे चयईं न की न मूंखे। ई ख़बर हुई सामान इलाही थी वेंदो इन करे फ्लाइट। में कराई सी तांना।
हा चार पंज हिन जा न चार उह थी खणीए देदो। करण जी काउदी।
सई थी चई। उहो ई आ न सामाननि जे करे वरी फ्लाइट में त वरी ड्यूटी लॻंदा आहिन न उ न खणजंदा। त फ़िटी कंदा आहिन हुते त सामान फिटी कंदा वेंदा आहिन वधीक हूंदो त।
हा वधीक सामान हूंदो त वरी फिटी कंदा।
हा उहे फिटी कंदा वेंदा आहिन न बिल्कुल ई। सामानन खे ॾिसंदा ई न आहिन की छा थव छा न अथव?
अच्छा।
हू त तॾहिं ट्रेन सुठी थन पो त हिनन जे लाइ जंहिंखे सामान हुजे। हा।
हा।
ॿियो मंझन जी छा ठाही थई अॼ ना भाॼी।
ठाई तही बीयंन जी। हा। हा बीय हिते ॾाढा बढ़िया थ मिलन।
अच्छा हिन पासे त बंद थी विया बीहं अचण ही।
न न हिते बीय सुठा था मिलन ह ॻरी वञन था बढ़िया।
अच्छा मा पाण हुन ॾींह वरता बि थी वया अठ ॾींहं ॻरे ई न। त एॾी सिटियूं लॻाई मास ॻरे ई कान आ।
न न हिते त हिक सीटीअ में गलग़ान वञन ता सुठा।
त हुते सुठा ता अचन पया हिन पासे ॾाढा बेकार आहिन बिय सुठा ई कान्हन त।
हा न हेॾे त सुठा आहिन बिय।
हा तव्हांजे हिते छाआहे की? सिंधी आहिन न सभ ॼणा त हुते ज्यादा इहे। हा बिय ज्यादा ईंदा हूंदा हुन मार्केट में।
ह बीय, सिंगयूं।
सिंगियूं त सिंगियूं अञा तक मिलन थीयूं पंई?
हा हा।
अच्छा हिन मुंद में बि सि सिंगियूं मिलन थी पयूं हिते त कॾो। को अचण बंद थी वयूं?
न महांगियूं आहिन की न सौ रुपय किलो।
हं।
पर मिलन थियूं सिंगी।
अच्छा अच्छा, ॿियो माई करे वियव कमु?
न न आई न आहे माई।
अच्छा मुंहिंजी बि चई तई अॼु मा साढी यारहें ईंदी माय देरि सां। त मा बि चयो नाश्तो खाई मा बि निपटाए वठां कम तेस तांणी।
हा, असां बि खाली करे थ्यो आ। भाॼियूं वाॼियूं मंझंदि बि ठाहे सघे हिकु टाइम मिलंदी आहे न बासण।
अच्छा असांजी बि त हिकु टाइम ईंदी आ।
हा हिते शाम जो वरी न ईंदी आहे
हूं हित सभिननि हंधा हाणे माइनि आणे इहोई करे छॾियो आ की हिक टाइम में सॼो कमु कराए वठो
हा
हा असां त वरी पोइ मा चवंदी हुयसि पोइ त देरि सां ई अचु सभु अधु ख़ाली थी वञे त इकठा बासण मले वञ ॿियो छा
हा हिते ई ॿारहें बजे ईंदी आहे मंझिन ताई बासण चङा सभु ख़ाली करे छॾींदी अथनि भाॼी ठाहे
हा उहो वरी उहो ई थो लॻे न की किचिन खाली करे ॾेई छॾंदी हूंदसि न जेके बि भाॼी ठाहींदी हूंदी फफ़टाफट ॿिए में लाहे करे ॾेई छॾींदी हूंदसि कुकर या सि
लाये करे ॾींदी तस कूकर खाली करे छॾींदी आहे
हा हा न सुठो आहे न पाणि पोइ बासण वरी पोइ थी था वञ वरी राति जो भाॼी ठहे त पोइ कुकर खपनि था न
हा कुकर खपे तो
हम्म त इहो त ॿुधाय त वृंदावन ॿियो ॿियो केरु केरु पो हले पियो मूंखे चयो अथई पापा ॿियो कंहिंजे लाइ चयो अथई वठी हलंदो
विरीन्दावन तुहिंजी भाव भाॼाई
अच्छा अच्छा
हा
और भेण उहा जेका हेडोल वारी दीपा खे चयो अथव
हा हा दीपा खे बि चयो आहे
अच्छा
हा आगरे तुंहिंजी मासी आ न उते राति उते रुकंदासीं
अच्छा अच्छा आगरो पहिरियों थी करे पोइ निकिरंदासीं वृंदावन लाइ - -
न पहिरीं बिडराबंदि थी ईंदासीं पोइ आगरो - -
अच्छा त तूं अगर पहले वृंदावन में दर्शन करेे - - पो सिधो एॾे - -
पोइ आगरे - -
त बरसाना न हलंदव छा।
बरिसाने में हलंदासीं न हिकु ॾींहं में थी वेंदो आ सभु - -
त वृंदावन में त इलही मंदर आहिन त सिर्फ़ बाकी बिहारी ऐं बरसाना जो रख - - कंदव न ॿिया मंदर त घुमियल आहिन वरी बि।
नॿिया सभु ॾिठल आहिन।
हा हा उहोई चवां पई न सभु मंदर घुमियल आहिन हाणे। छोकी गर्मीअ जो बि थोरो टाइम आहे बरसात त पए थी - -
हा गर्मी ॾाढी आ विंदामन में बि - - गर्मी ॾाढी आ भीड़ - -
भीड़ हा त उहो ई लॻे थो की हल ठीक आ दर्शन करे पोइ सिधो पोइ - - पंहिंजो बरसाना जो बि - - राध रानी जो दर्शन करे पोइ ईंदासीं आगरे। हम्म त मासीअ सां ॻाल्हाइण थी वियो अथव - -
जी - -
मासीअ खे ॿुधाए छॾियो अथव, की असां ईंदासीं।
हा-हा, हुनखे ॿुधाए छॾियो आ। चयोमांसि, हफ़्ते खनि में ईंदासीं असां।
काॾे वेंदी त न, ईअं न, असां वञऊं ऐं मिले ई कान मासी?
न- न, हूअ वेचारी काॾे न वेंदी आ।
अच्छा- अच्छा, न लॻंदो आ न मतां काॾे वञिणो हुजेस। कानपुर में बि रहंदो अथस न पुट्र, त मूंखे लॻो मतां ईअं न पुट्र वटि हली वञे।
न, हुनजे पोट्रे जी तबियत ठीकु न आहे न। त उहा नथी निकिरी सघे।
अच्छा, हल ठीकु आ, पोइ कोई ॻाल्ह काने हाणे ठीकु आह। मासीअ खां बि मिलण - - थी वेंदो हिन ई बहाने, घुमण बि थी वेंदो सभु - - सभु कम थींदा, ईअं त मुलाक़ात ई न थी पाईंदी आह, मासीअ सां बि - -
हा भेण सां बि मुलाक़ात थी वेंदई, दीपा बि ईंदी।
बि मिली वठंदमि भाावरनि सां बि मिली वठंदम, भाॼायू ओं भा - - ॿिया सभु मिलंदासीं हिकड़ी जॻह ते। हा।
मिलंदासीं - -
सुठो कयो अथई, पाण पापा इयो प्रोग्राम ठाहे करे त। पापा बि काॾे निकिरंदा नाहिन, हिन बहाने हलंदा, बढ़िया लॻंदनि - - ख़ुदि खे बि - -
हिनन जो मन हो कि बिंद्राबन वींदा। ॿियो काथे अ वञण न कंदा आहिन।
हा उहो ई मां चवां, पापा खे त अगरि ॿिए हंधि जो चईस हलंदव? - - त चवंदा आहिन न, न मांखां त नथो पुॼेव मां त हलंदमांई। न होटल में रोटी खाइण तक त हलंदा न आहिन हुते।
न - -
ह म - - हल सी सुठो आ, हल ठीकु आ भॻवान सां जुड़नि था पापा, ठीकु आ न।
साल में चकर ज़रूर लॻाईंदा आहिन।
न-न बढ़िया आहे, बढ़िया, पाण सुठो था करन। हल ठीकु आ मम्मी, पो वरी ॻाल्हायां थी। हा हा।
हा, हा ठीक। चंङो, नीतु जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।
एतरो टाईम जीत जडे